हां कह
हां ह कहलहु आब, पहिले तऽ गांव मे ई सुविधा रहे अहां के लाइन ताइन के ओते सुविधा नहि रहे छलय।
हूं
आब तऽ गाँवों सब में लाइन के रह लगले, सबकिछु रहऽ लगले तऽ आब गाँव आ शहर थोेरे दू भेलै, आब एके भऽ गेल
नहि- नहि आब तऽ हमेशा रहये गाँंवों में लाइट। लाइट के कोनो दिक्कत नहि ये गांव में, चौबीस घंटा रहैया।
आब हरदम रहय छै, गांवो सब में लाइन कियकि हमहुँ सब आब जाइ छी गाँव, त कोनो दिक्कत नहि होइया
मोदीजी नीक काज केने छैथ।
हं-हं से छनि पनि अथि रोड हँऽ
हँ -हँ, आ बिजली फ्रीओ केने छथिन मोदीजी।
हां
आवाज अहाँके कटैया कइट -कइट कऽ आबैया
अच्छा एखन आबि रहल अइ, ओ एखन आबि रहल अइ आब आइब रहल अय, हँ- हँ कहलो बौआ सब गांवें में पढय ये
हँ गांवें में पढये सरकारी स्कुल में
हं गांवों में नागो पर जे स्कुल ये ओहिमे पढ़ै ये ओ।
हमरे सबके घर तरफ स जाइ छै, बोआ सब जे गेल।
हँ- हँ।
हां, हमर सबके घर के तरफ जे जाय छय, स्कुलों आ से छै से होयत रहय छय आउ कैल। सावन के व्रत काल्हि स सोमवारी शुरू हेत।
हँ, अपना सबके काल्हि स, सोमवारी चालू भेल।
हँ -हँ, केल स संकरेत बला सब त केले स न करतय।
हँ।
हँ, हँ, अहाँ सक्रेंत से करै छी कि पूर्णिमा सँ? हँ, साावन तऽ शुरू भऽ गेल। अहूँ सक्रैंते सँ करै छी हँ, अपना सभके मिथिलामे सक्रैते सँ नऽ होइ छै इ व्रत।
हँ, तऽ अपना सभके चालू होइयऽ सक्रैते सँ, ज-जे पूर्णिमा वाली पूर्णिमा से कऽरैत हेतैथ तिनका सभके पूर्णिमा से चालू हेतैन।
हँ, तीन तारीख सँ हुनका सभके छैन। हँ, हँ, तऽ अइबेर तऽ पञ्चमीयो तीने तारीक कऽ ने, मधुश्रावणी वला पञ्चमी।
हँ, तीने तारीख होइए ने।
हँ, हँ, तीने अगस्त कऽ रहै पञ्चमीयो।
ओ चलू, ठीके छै। तब इहै हेतै जे ओ सोमवारी नै अनूना करब, एना हम तऽ पंचमी-पंचमी द खाय छैने लोक राईत कऽ आबो।
हँ, आब तऽ खाय छै। चारि-पाँच साल कहै छलै नोन नै खाना चाही।
की, एगारह साल-एगारह साल तऽ भऽ गेलै ने शादी के तऽ हम झूठ्ठे किया कहू?
हाँ-हाँ
कहै छै पाँच साल एगारह साल भऽ जाय छै तऽ पंचमीं मे खा सकै छी।
हँ, तऽ हमहुँ सब खाय छीयै हम सब तऽ पाँचे साल मांगने रहियै।
हँ, एगारह साल भऽ गेलै हमरो, तऽ पञ्चमीमे खैए लगलियै।
मधुश्रावणी मे नुआ
हां, मधुश्रावणी में अनुना केलौं।
हँ, अहिना हमहु सभ अहाँके एगारह साल बाद केेलियै, हमरा सबके पाँचे साल कहलखिन सासुर में।
हूँ-हूँ
जे पांच साल मधुश्रावणी में नई खायले, फेर माँ के मधुश्रावणी में तऽ हम सब पाँचे साल मे अथी केने रहियै।
तै दुआरे। हँ, आओर सब आओर सब ठीके अय आहा से गप्प गप्प कऽ के नीक लागलैह भऽ गेलै से नहि
आवाज कैट-कैट कऽ आबैयऽ।
आवाज कैट जाइय कि।
हँ, बी
अखन पाइन-ताइन होय छै नऽ लागैयऽ तै दुआरे भऽ सकैयऽ।
हँ, आब क्लियर अखन क्लियर आबै यऽ अखनो हमरो सब दिस कनि-कनि कऽ पाइन भऽ रहल छै।
आ तऽ पाइनो दुआरे भऽ स कैयऽ, हल्का-फल्का मौसम खराब दुआरे आवाज जे बीच-बीच मे छै, टावर के दिक्कत हेतै। तय दुआरे ऐना भऽ जाय अखैन आबैयऽ हँ, वएह दुआरे होइत हेतै भऽ सकैयऽ, मेघ-तेघ लागल छै ने। सही हँ, ओहो सब सँ भऽ सकयऽ। और सभ तऽ लेके ठीके हय। अखन गाँवमे ककरो शादी सब भेल हन कि नै।
नइ- नै भेलैयऽ, अखन नै भेलैयऽ कोय शादी।
नई
हँ हमरा तऽ जूही के लड़की भेलनि ने शादी जे भेल रहैन।
कथी?
जूही के जे शादी भेलाईन हुनका त बेटी भेलाइन न
हँ बेटी भेलै बहुत सुन्दर बेटी छैन।
हँ-हँ हुनका देखै छियनि फेसबुकमे हमर फ्रेंड छथि।
हूं बहुत सुन्दर बेटी छै।
हँ तऽ ओहिमे देखने रहियै बेटी के। हं हुनका मीनू तऽ दरभंगामे लागे रहै छथिन।
हँ मीनू दरभंगा मे रहै छै हूनका दूगो बेटी छन एगो बेटा छै।
ओ मीनू लेकिन लागेया गाँव नहि आबैत छथिन कम आबैत छथिन कियाकि केओ कहियो भेटली है नहि।
नहि बहुत कम आबै छथिन मतलब कियाकि हसबैंड वाइफ दुनू छथिन बच्चा सब जखन पढ़ऽ लागै छै तऽ गर्मीे छुट्टींमे छु टी भेटै छै ने बच्चा सबके।
हँ सेहो भऽ जाइ छै हँ।
हमहुँ कहाँ जा पाबै छै कहियो मायका नहि जाय पाबै।
हँ नहि एखन अहूँके बौआ सभ ऐ पढ़ैवला छै तऽ नहिए होइ छै।
हँऽ
हँ आहाँ कै भाय बहिन छियै से मायका दिस सँ-?
हम दू बहिन छियै एक भाय छियै हम। पैघ मतलब हमरासँ पैघ भए छथिन बीचमे हम तकबाद छोट बहिन।
हँ शतसके शादी बिआह सब। क्रिया भऽ गेल छै ओ। तखन तऽ आब कोन फेर लागत कोनो काज तकने ने जा सकै छै। ई सेहो होइ छै।
हूँ।
ओहिमे नहियो छुट्टी रहल तऽ लोक छुट्टी निकाइल कऽ चलि गेल।
हं हूँ।
हँ एना तऽ अपना सबके सब दीन लगले ने कहियो छुट्टी होइते नहि छै।
नै अहिमे नहि होइ छै।
हँ एना कहियो नै छुट्टी होइत। से होइ छै आहाँ के बर बाहर रहैत छैथ।
नहि हमरा संगे रहैत छैथ।
ओ ग करै‌ सकिन।
हँ गाँवमे काम करै छथिन।
ह देखबै। के सब याद आबि जायत हुनका सबके तऽ जरूर देखने हेबैन।
हँ पंकज नाम छैन।
अच्छा पंकज नाम छैन बस‌ भऽ सकैया हँ हँ नाम सब छै फे देखबै ने तऽ चल जेबै। ह एक कि ओहि समय जा ने त बहुत बहुत आदमी रहथिन जे हुनका सबके नाम से तऽ आब ओते नहि चिन्ह पाबै छियै।
बाहर रहैत छलखिन है आबे रऽहऽ लगलखिन है गाँवमे।
अच्छा आबे रहऽ मतलब
तऽ हमरा नैय लागैया चिन्ह पेबन अहाँ।
हँ नहियो चिन्ह पेबैन भऽ सकैया इहो भऽ सकैया।
गाँवमे कम रहै छलखिन हमहुँ सब दिल्लीएमे रहै छलियै लेकिन बाद में रहऽ लगलखिन एतऽ तऽ रहऽ लगलिए।
हँ नै ठीक गाँवो स जुड़ैल‌ रहै
हेलो। हेलो।
हँ
हेलो हँ आवाज अहाँके कटै छलै।
हँ रुइक गेल छेलै फोन आइब गेल छेलै ककरो बीच में। तैय दुआरे से नइ कहलऊं बाहर के तीन हजार जे अहाँ कमाय छी गाँव में पाँचो हजार अय तऽ बहुत अय कियैकि बाहर में तऽ हर चीज कीन कऽ खाऊ।
सही बात छै।
आ बाहर गाँवमें तऽ अहाँके बहुत चीज एहेन छै जे अपन सबके खेत बाड़ी सबमे भेट जाइ छै।
हँ हँ ईट
लेकिन ले हँ लेकिन मजदूरीमे लोकके छोइड़कऽ रहऽ पड़ै छै से सेहो भऽ जाइ छै।
हँ हँ ई तऽ होइते छैय।
हँ हमसभ तऽ माइन कऽ मजबूरिये में छोइड़ कऽ छियैन नै तऽ हमरा सबके तऽ गाँवमे बहुत नीक लागैइयै।
ओ गाँव एहन चीज कोनो छै? गांव के हवा पानी गांव के सबकिछ अलगे बात रहै छै।
हँ अर्गे छै लेकिन मजबूरीए एहन आइब जाय छै लोकके जे बाहर रहऽ पड़ै छै।
हूं की करतै सबटा पापी पे पेट के कमाल छै की करबै। ई पापी पापी पेटे करबाबै छथिन सब चीज।
हँ जतऽ जस वैह सही बात।
हँ।
हम्म ई तऽ छैयहे।
और कहियौ और सब ठीक?
हँ और सब ठीके चलैए हमरो। हँ आब बनेबै बौआ सब तऽ लेटे स अबै छै। राइत में तऽ वैह राइत में तऽ वैह बने बनेबै रोटी बनेबै आलू परवाला कटहल के बिआ के अथी के
हँ आँठीक सब्जी।
हँ।
हमहुँ रख हमरो कटहल छलहैये। हँ आँठी के नीक लागै छै खै में सब्जी।
हँ नीक लागैत रहै एकर तरकारी नया एलैया बाजार नीमन भेट जाइयै। हमरा
हँ हमरा तऽ कटहल द गेल छलखिन ह, तऽ हमहु पाकल मे से कनी निकालि के रखने छियै सुखा कऽ, लेकिन बनबै नै छियै, बना लेबै काल्हि। सोचै छियै।
हँ ब बे सी बीज से त ठीके।
हँ।
तऽ बना लेब वैह ठीक रहत। दू चारि दिनसँ बेसी नहि रहै छै। हँ गाँवमे तऽ बेनो भेट जाइ छै कटहल, जकरा फरैत हेतै से देने हेतै।
हँ।
हुं बाहरमे तऽ ठीके चलैए। छियै।
हसबेंड जी आबि गेलथि, कि लेट आबै छथि।
नहि हमर हसबैंड डी ए पी के इसकुल होइये ने
एं।
ई डी ए वी स्कूल नइ होइत छैक
हँ लेकिन अहाँ के आवाज कइट-कइट जाइये।
ओ नहि कहलहुॅं, हमर हसबेंड जी ने डी ए वी जे स्कूल अइ
हँ हँ।
ओकर लाइब्रेरियन छैथ, तऽ ओ तऽ भोर में छओ बजे जाइ छैथ तऽ ओ अढ़ाई बजे आबि जाइ छैथ।
तखन त ठीक ये।
हँ तकर बाद फेर अहाँके ट्यूशन वगेरह कोचिंग छैन।
हँ हँ।
तऽार
ओ। हेलो। हेलो।
ए
हेलो।
इएह सब तब रहै छै। हँ हँ हेलो आवाज नय जाय छलैन।
नइ बीच मे बन्द भऽ गेल छले, आवाजे नहि आबै छले।
और नहि आयब। अगर ओहि घर रहतै तब। खुब पानि परि रहल ऐ, बाहर मे मौसम बहुत खराब चलि रहल छै लागै ये। तै दुआारे एना बीच बीचमे नेटवर्क अहूँसभके खराब भऽ गेले। अहूँसभ दीस पैनभऽ रहल अछि कि।
हँ कनि कनि के भऽ रहल ये। कनी दिनोमे हल्का-फुल्का भेल ये फूही।
और सावन मे तऽ ई हैयबे करत।
हँ आब तऽ हेबे करत।
हँ साबन मे तऽ बरसा हेबे करत। ठीक छै। राइत भऽ गेल ये।
ठीक छै। आओर कहियौ आओर सब ठीक।
हँ आओर सब ठीके छै। कनी आब हमहुँ खेनाय बनायब। आ ताहि के बाद सब खाना-पीना खेतय। खाना-पीना खा कऽ सुतय के प्रयास।
हमरो नौ बजितै तऽ हमरो खा नो बाजऽ वाला यऽ, तऽ आब हमरो खाना-पीना नो बजे हेतै।
अच्छा नौ बजेमे खाना-पीना भऽ ए, हँ गाँवों मे मानिके चलू एहि टाइम
नौ बजे आब ससुरजी छथिन, हुॅंनका खाय ले नौ बजे देबनि पप्पा के।
हँ
तकर बाद, तकर बाद हमर बौओ सब नय खेलक यऽ। आब बौओ सब के देब, तहन हमहुँ खायब।
हँ।
तहन आराम करब। भरि दिन आराम नहि भेटय छै। भरि दिन बहुत काम रहै छै।
हँ, ओ तऽ होइते छै। तैमे बउवो छै, सासो-ससुर छै, तऽ उ त हेबै करत।
बहुत काम, बहुत जादा होय छै। हालत ताहि मे जोन-मीस स्त्री छै। एखन काम चलै छै से और काम रहै छै। हँ, घऽरे बनैयऽ हमर।